की हाल चाल छै
बढ़ियां छै अपन कहियौ
हमरो ठीके ठाक छै
नै नै की सभ भेलै हन
आइ तऽ बड्ड व्यस्त रहलै भरि दिन भतीज भतीजाक उपनयन उपनयन छै काल्हि तऽ ओकरे कुमरम आय छलै तऽ बुझिते छियै अपना सभमे कुमरम अपना सबके तऽ पा पाबनि तिहार विध विध विध व्यवहार बेसिए छै कनि
बड्ड खेल कि
तऽ बड्ड छै डेगे डेगे पाबैन आ डेगे डेगे सभचीजमे विध जन्म सँ मरण तक
ई है कि उपनैन मे बरुआ के की केना स्थिति छलनि ये आइ तऽ कुम्हरन हेतनि कुम्हरन मे की सब भेलनि बरुआ के
कुम्हरन नहि बरुआ तऽ बेचारा भुकताे केला आय
हँ आइ अखरौत हेतनि
एक भुक कयेला साँझमे एखन कनि फल तल ओ मखानक पायस सेसभ खेला हे फल तल सब कनी छेना के रसगुल्ला से सब खैला लेकिन दिनमे एक बेर खेला दिन अछैते अपन भात दालि जे होइया अपना सभके अमरूचि तरकारी चटनी सन्ना साग जे सभ होइ छै बनै छै पापड़ सेसभ
एय बेर बरुआ नून खेतह तकर बाद चरमा दिन खेताह सीधा पंचमा दिन
पँचमा दिन छै सतानन रहतन
ठीक छै त तऽ खाजा मछ सब से क
सैह सभ खेता सएह कहलहुँ अपना सभके डेगे डगे महीने महीने पाबैन त्यौहार आ डेगे डेगे विध जन्म सँ मरन तक
ह ह
से कनि बेसी मिथिलामे अपना सबके प्रबल अइ
इहे सब पर तऽ एते व्यवस्था टिकल छै
ऐं
इहे सब पर तऽ व्यवस्था टिकल छै
एही सब पर देखियौ ने अपना सब के कतेक छै साल शुरू भेल नबका चाउर आयल नवका धान आयल तऽ अहाँ के अथी हैत नबका चूड़ासँ अहाँके तिला संक्रान्त हैत नवका तिला संक्राति तकर भेर बितल ओ तहन अहाँके हैत नरक निवारण से बीतल सरस्वती पूजा से भेल होली आयल होलीमे फेर ओ नवका पुआ नवका गहूँमक आटा मैदा पूआ नव नव चीज सँ दियौ से त्यौहार फेर अपन जुड़ शीतल भेल नबका गहूँम सब आयल फेर नबका दालि जुड़शी अर्द्रा नक्षत् तऽ नक्षत्रक हिसाब से आम कटहर खीर जे छै अपना सबके मिथिलामे फेर नाग पञ्चमी के लेल जे अपना सभक आरइ
हँ
सब महिना सब अ मौसम के अनुसारे सभटा बनल अइ ने
इहे कि उएहौ समयके अनुसार से ऋतु के हिसाब सँ सभटा बनल अछि
बनल अए कुर्तीयो होइ छै आ देखियौ कनि तऽ आबके समयमे कनि की भेलैए कनि लोक के समय के अभाव भऽ गेलैए तऽ कनी दिक्कत तऽ होइत छै एहन बात नय छै जे नय होइ छै दिक्कत तऽ होइ छै सबके कऽ लैये लोक आ एकटा दोसर बात की जे देखियौ एकटा की छै पाबनि तिहार कनि परेशानी छै लेकिन मोन मे एकटा लोक के फेरसँ नहि कहै छै जे जे फेर से ऊर्जावान भऽ गेलऊ ओ पाबनि तिहार आइब छै कि नय आब अपना सब सोचै चेहे दस नी आत एक महिना ऐ एक महिना ऐ घर अगना साफ सुथरा पूजा पाठक ओरियन धिया पुताके कपड़ा लत्ता भेलै जिनका आब जतय बलि प्रदान भेलै बलि प्रदान भेलै पातर भेलै दर्शने करब जायब सभटा भेल
हँ कनि सगें जाएब अहां दीदी अहाँ चलू य त काकी अहाँ चलू
चलू ओ चलू भेलै मेला ठेला भेलै सभटा
भगवतीके गीत भेलैन
भगवतीके गीत भेलन भोर साँझ मन्दिर जाउ साँझ दियौ से सब लेकिन लगैत रहे छै ओ दस दिन केना बितै छै लोक नै बुझै
हँ जे ने बुझाइ छै
नय बुझाय छै आ एना दस दिन पाहर से कहलऊ हेँ लोक के मेहनत तऽ होइत छै खटनी होइ छै लेकिन के नय त मतलब देह मे स्फूर्ति अलगे रहै छै एकटा
चलिओ गे
स्फूर्ति रहै छै तऽ से छै अपना स के
आ सबसे पैघि गप ई रहै छै जते सर कुटुम सब छै छैथ अपना सबके एते सामाजिक लोकनि सब छैथ सभगोटेसँ एक सगें भेँट घाँट होइया एक दिन
सब सगें से तऽ सबसे बड़का बात
सबसे पैघ गप सएह छै जे सब लग अहां सब लग अ ईसभ भेंट घांट होइत रहै छै आ सभलोकनि जे छै से मोबाइल के छोड़ि छाड़ि के गप करयपर ध्यान दै छथिन हँ काल्हि हमरा तऽ छियै तऽ एना भेलै तऽ ओना भेलै
ना भेलै
आरे बरका बौआ ई तरह के मतलब इ फलां ई चीज भेलै चिल्लां ई चीज की भेलै तऽ एना के व्यवस्था के गप चलैत रहै छै
परस्पर प्रेम आ सौहार्द्र के भेलै ईसभ गप्प
हं
ई सब सेह ने भेलै परस्पर प्रेम आ सौहार्द के गप
कुल मिलााके ई भेल जे अहाँ आइ उपनयनेमे व्यस्त चलू सएह न
कुल मिला क नै पूरापूरी पूरे पूरी कए दै छथिन
बेसी कालि कालि तऽ अइहोसं बेसी हेब यै
कालि देखे कालि तऽ उपनयने छियै तऽ काइलो छै तऽ कोशिश तऽ करिते छै लोक सबटा नीकसँ भऽ जाय पार लागै तहन त भगवान छ पति कृपा
राति मे अहुँ जेबै गीत गबे लए की कौआ डकै से पहिले जे होइ छै ओहि ओ तऽ भऽ गेलै ने झिटकाबंधन बला
बाप रे बा तहन त' बड़ भोरे जाागल हैब
हँ आइ तऽ चारिबजे से सब जागल लगातार काज फेर आब काइल हेतै विधवाध ई छुटले ओ बढ़ले ई छुटले ओ बढ़ले अपना सबमें बर बीध होइए ने
चारि दिन जे छै से कहाय जेतै गीत गबै ल
अपना सभमे कहबी छै वियाहसँ विध भारी
बे स बेसी विध भारी त तकर चारि दिन गीतहारी एतै तऽ अहाँके गीत गबै लए त हुनका सुन के कनि गीत सुनियौन
के खेनाइ तेनाइ से सब के
ओ भोजन भात दारी कनी चाह दियौन पान दियौन
हँ
सब पर त बात विदा क' देतै फेर बरुआके मूड़नमे हेतै फेर चारि दिन ओहो गीत रहतै गीतनाद हेतैय
रातिम दिन तक से रहतै चारि दिनक हूइल माइल
हँ चारि दिनक एखन जे छै अहाँके हुइल एकदमसँ रहत
नै नै नै एकदम तहन तऽ यैह छै मनुख के कनी त नव ऊर्जा भेट जाइत छै देहमे कनी सभसँ भेँटघांट भेल एहि बहाने जते सबहक़ छत अपना सबके सम्न्धी ममियौत पिसियौत कियोत जतेक जे छैथ सभसँ सबके भेट एहि पक्ष के लोकके ओहि पक्ष के लोक सब भेंट भेल सबसँ लोककेँ कनि खुशी उमंग उत्साहमें लोक चारि दिनमे सभटा बिसरल रहैए
चारि दिनमें बिसरल रहैया तकर बाद धीरे धीरे क क सभटा पूरा कैल जाइ छै
पूजा केलोँ सभके सभसँ भेँट भेलै हाल चाल सुख दुःख सभ बटलक आपसमे गपसप भेलै
ओ तऽ भोजन बनबैवला कतयसँ आनने छियनि
नरुआरके छथिन
नरुआर के के
दिलीप
दीप जी छिय
एखन तऽ कहांदन सुनने छियनि जे बड सुन्दर बनबैत छथिन
बहुत नीक आइ तऽ खूब जस भेलै हम तऽ नहि केलहुँं वएह पाबनि तिहार हमरा बृहस्पतिक के व्रत रहैया
हँ हँ ह
किन बांकी सब जे जे खाय जाय गेलखिन से प्रशंसा
जस देलखिन नै
हँ जस जस छनि
न न हमरो तऽ स जेदू हजार आयल छथि
हं
अन्दाज तऽ बड्ड सुन्दर बनबै छथिन भोजन कहाँदून
होहित न जसे जस छनि हूनका
बाबो बढ़ियां छनि
स्वभावो बड्ड नीक बड्ड नीक बड्ड समझदारीसँ काज करताह अपन लोक जेना
भाव व्यवहार जे छै ने दुनू टा बड बढ़िआँ छनि हुनकर नहि लपट वला कनि
नहि लायलेपटबला नहि सएह ने भेलै बात अपन लोकसभ उत्सवके मतलब की भेलै पाबनि तिहारके मतलब की भेलै
यैह भेलै कोनो एमर आम्हर बला गप नहि लाय लप
नहि लग नीक नीक प्रेम सभ लए सद्भाव
हँ
सब सब तरह के गप से सब बात
के भेंट भेल पाबनि तिहार के मूल उद्देश्य की दूटा एक तऽ अपन जे परम्परा अछि ओकरा निर्वहन केनाइ
बह केना आगू ल कऽ जेनाय
आगू लग जेना दोसर जे प्रकृति जे देलथ हे जे जेना जै सीजन के हुनका हुनके चीज दऽ कऽ हुनका एकटा की कहै छै धन्यवाद देनाइ फेरसँ आब अहाँके नव गहुंम नव धान नव चाउर भेल तब चढ़ा कऽ कहैत छै भगवानके दिन भगवानके भगवानेके चढाबियन से भेलै सब एक एक दूसरासँ भेट केलहुँ भेट घाँट भेल गपशप भेलै सुख दुःख बिसरि कऽ फेरसँ सब एयलहुँ एक जगह तऽ सेसभ
अच्छा
सभटा सब राग द्वेष बिसरि कऽ सब एकटा नया जीवन
एकटा नव जीवन नव लोक सब सने भेट घाट कऽ क बात
अपन लोक के दैनिक काज काम तऽ चलते रहै छै बीचमे दू दिन चारि दिन कनि ओहिसँ अलग भऽ कनी अलग भेल कनि ओय सँ अलग भेल लोक कनी मजा कयेलक कनि गप्पशप रमण चमन भेलै सभटा
क क
टिटही बजैत रहलै सबटा से सब तऽ जीवन सुने आउ ल
की इह हेबे करै छै
सही सब तऽ पाबैन त्योहारके ततबे महत्व परम्परा के परम्परो जुल प्रकृति से सेहो जुड़ल रहल अपना सब के जते पावनि तिहार छै देखियौ सबटा प्रकृति से जुड़ल छै सबटा सब तरहें नव अन्न नव पैन मतलब नव खेनाइ नव चीज फसल सभटा भेल जे जाड़ एलै तऽ दिवालीसँ स्वागत साँप कीड़ा साफ सुथड़ा सभटा भेल तऽ भरि जार तऽ लोक केँ ओते नहि कयल हेतै फेर होली आयल तऽ फेर तहिना भेल सभटा ओहि हिसाबसँ सभटा साफ सुथड़ा सभटा भेल सभटा नया चीजके भेल आयोजन तऽ सभ चिज सभ चीजमे प्रकृतिसँ जुड़ल छी आ
प्रकृति से जुड़ल छैय प्रकृति से लै छी तैं ने अपना सब एखन तक बचल छी
तै बचल छी
त प्रकृति के संगे रहे छै आ गाँव घर में छै त दू चारटा गाछ वृक्ष सब देखैते लगेलो आइ कलम लगेलों आई ओ लगेलों तऽ इएह चीजसभ तऽ ओहो प्रकृति पैघ होइ रहै छथि अपना सभके
बस उएह सभटा पाबैन तिहार छैहे सएह पूर्वजके जे बनायल सभटा छनि अपना सभके सभ पाबैन तिहार सभटाँ सेह प्रकृति के केना अहाँ बचा कऽ रखियौ जे भगवान देलखिन बनेल खिन धरती के ओकरा बचा कऽ केना रखियौ वैहटा छै छैठ करू तऽ की करू घाट पर जाउ पोखैर मे करू से पोखैर साफ भेलै ओहि बहाने सभ जाइतक सब वर्णक लोक के काज भेलै डोमसँ हाई लिअ बांसक बर्तन लिअ सब त आबक खने उपनयन छै कुम्हारसँ अहाँ माटिक बर्तन लिअ हजाम अहाँके सभटा विध करत तऽ सभ बर्ण सभ जाइत तऽ प्रकृति की सिखबै छी इएह मिलि जुल कऽ रहनाइ तऽ पाबैन तिहार विध व्यवहार अपना सभके सहे जते भगवान जेना बनेल थिन सब मनु के सबके मिल जुलके एक संगे सब टा कर के से बला बात छै
य की हो ची कने
मूल मूल उद्देश्य पाबैन तिहारके सएह भेल
आ अहाँके आइ अहाँके दैनिक जीवन वला इ भेल जहाँ पबैन तिहार ओझरहल छ आपन ब खो के जे पूजा पाठ छले तैय वला मे सङ्गे सङ्गे आ उपायके जे
से संगे संग उपनयन मने पापड़ेहार भेल ल विधो व्यवहार भेल